खड़ी आ हलो
हा, हरिओम आंटी हा
हा हा ॿियो हाणे छा था कयो रोटी हा हा मां बि ठीक आहियां, असां त रोटी वोटी खाई वरती।
अच्छा तव्हां जल्दी खाई वठंदा आहियो।
हा असां जल्दी खाईंदा आहियूं रोटी जल्दी रात जो सुमंउ वरी सुबुह जो जल्दी उथ ॿियो तव्हां? तव्हां न उथिया आहियो रोटीअ ते?
न अञा न खाईंदा देर सां आहियूं थोड़ो। साढी नवे ताणी। न रोटी थी वेंदी आ अठे वॻे ताणी थी ही वेंदी आ
केर मम्मी ठाहींदी आ तव्हां ठाहींदा आहियो रोटी?
मम्मी ठाहींदी आ, मम्मी न हूंदी आ त मां ठाहींदी आहियां।
हा ईंअं सही ॻाल्हि आ, ॿियो? पढ़ाई थी वई तव्हांजी?
हा थी वई आ।
पढ़ाई करे वरती तव?
हा।
ॿियो घुमण काॾे वेंदा आहियो?
न किॾे न वे नयो, घुमण जो टाईम ही न मिलंदो आ।
भेनिरून खे जोब
हा
भाई थींदो आ न भेनरुनि ॾे घुमण वञूं या नानाणे वञूं घुमण।
न वेंदा आहियूं भेणयू अची वेंदियूं आहिनि पाण ही।
घुमण भेनर हिते हा, अची थी वञ़न पेकनि में अचनि थियूं त।
हा कहिड़े मौके सां वञूं त वञूं बाक़ी ईअं न।
हा-हा, ॿियो? ॿुधायो, पुछो मां खां कुछु पुछिणो अथव?
छा पुछांव? सम्झणु नथो अचे, ॻाल्हाइण जी आदत न आहे न हेॾी। तव्हां पहचानो?
हा-हा, प्रिया आवाज ई पहचाने वियम प्रिया आहे न।
अचो ता घुमण?
हा-हा, राखी ते चवां थी ईंदसि। हा-हा, भई सभु भेनर अचनि। त मां बि ईंदसि राखीअ खां ॿ टे ॾींहं अॻु ई अची वेंदमि ॾिसां थी।
अच्छा-अच्छा।
तैयारी कया। हा-हा सभु बढ़िया। हे बि दुकान सां अची वया आहिनि। हे पापा संजना जो। रोटी वोटी खाई हे त थकजी-थकजी पिया आहिनि सुम्ह पिया आहिनि।
जल्दी सुम पईंदा आहिनि?
हा, जल्दी राति ताईं जाॻंदा आहियूं पर अॼु सवेल उथ वरी अॼु सत्संग बि हो न असांजे घर त वरी अठ ॾह माण्हू हा, अठ ॾह मोहल्ले जा अठ ॾह ॿे गांव मां आया हा। त वरी जेके परियां ईंदा आहिनि कोटा मां बि ईंदा आहिनि ॿ ॼणा टे हां, थोरो परियां ईंदा आहिनि त उन्हनि खे पोइ वरी खाराईंदा आहिनि। रोटियूं लॻंदो आहे न परियां आहियां आहिनि त थोरो खाई वञनि दालि चांवर आलू कया असां। त प्रसाद प्रसाद हर महीने महीने मुक्तंदो आहे निरंकारी जो
अच्छा, निरंकारी खें मञंदा आहियो तां
ऐं मां त वाहेगुरूअ जो नालो वठितलु आहे मुंहिंजो। जी गुड़िया जो पापा, गुड़िया जे पापा हो निरंकारी
अच्छा।
हा, त अठ मोहल्ले जा जेका हूंदा आहिनि हो प्रसाद प्रसाद वठी वेंदा आहिनि हुनखे प्रसाद हा, जेके थोरो परियां ईंदा आहिनि त लॻंदो आहे भई महीने में अचे थो त कॾहिं महीने, कॾहिं ॾेढ, कॾहिं सावा। न हिंदुस्तानी, न बिस्कुट जी फारी विरायूं अॼु। कॾहिं उहो रधंदी कारा छोला चणा रधंदी आहियां प्रसाद में कारा चणा कॾी छोला। पोइ वरी कॾहिं दाल हिकिड़ी खारायांनि, कॾहिं पोहा खारायांनि। कॾहिं भई ब्रेड जा पकोड़ा, कॾहिं पूरी-सब्जी थी। वरी हाणे त थकिजी थी पवां। त दालि चांवर ई खाराईंदी आहिया न आलू तरे भिंडी तर क वांङण तरे करे ॾेन फुलका पचाए थो खीचो कचरी तरी तरियां कॾहिं पापड़ ॾियानि। जीअं शरीर जे मथां आहे न। हा, फुल्को बि, फुल्का बि पच
हा, सिंधी न रहिंदा अथवि?
मोहल्ले में सिंधी कान आहिनि के।
न।
न खाटुशाम हेॾे वञो ता तं अचिजो, अचिजो खाटू श शाम वञो त हेॾे मुंहिंजे पासे थव।
किॾे न वेंदी आया मां ह-ह।
हा बाक़ी खाटू श्याम जेको वेंदो आहे न त रस्ते में छा पवंदी आ राजस्थान में।
अच्छा, तां वया आहियो खाटूशाम?
हा खाटूशाम त हेॾे ही आहे न जयपुर जे हेॾे आहे न मुंहिंजे पासे ई आहे न। कोटा खां पो, पहिरियो मांजो शहरु आ पो वेंदा थई। खाटूशाम हा हिकु बार थी आई आहियां। हा-हा, भॻवान जो दरि आ, खाटूशाम थी आयमि बिंदरा बन हाणे आयो न मुंहिंजो धीउ-न्याणो त बिंद्राबन बि वयसि आऊं आग-आगरे बि वई हुयसि घुमण।
हा
हा, आगरे में ताज महल। घुमी ताजमहल ॾिसी आयसि। ऐं राजाउनि जा किला
हा-हा, बुआ रईंदी आ न ग्वालियर में, त हुतां खां पास पईंदो आहे हुननि सां ई वयासि।
हा-हा, उते जी पास-पास। हिते माखे बि पासे में आ, राजस्थान मां सभु पासे में आ। दतिया, ग्वालियर कोटा त इहे सभु अॻियां आहिनि मुहिंजे। बाक़ी हो बि छा चओ बिंद्राबन, सभु पासे हुते दिल्ली हे विच ते बढ़िया आहे राजस्थान सभु पासे ॿियो, हैलो, आवाज़ अचेव थी? बिल्कुल नेटवर्क कानेसि छा कटे थी वई? चालू त आहे, आवाज़ु नथी अचे। आवाज़ु नथी अचे, ॿाहिरि निकिरां, तव्हां बि ॿाहिरि निक